हेलो हँ सखी
कहु बहिन अहाँ कहू किया हाल चाल छै बाल बुतरु सब केहन छै घर मे
बस नीके छै देखियौ आबि गेलै
हेंहेंहें
इसकुल के छुट्टी भेल छै
अच्छा अभी डे इसकुल नय भेल छै
नय एहि समय रहै छै देख के कीया भेल तऽ एतऽ गर्मी कम नय पड़ै छै ई देखियौ एक दू दिन तऽ खाली शप एक दू दिनटा एटा खाली पड़ै छै ई पनि तऽ कनिक ठंडाई छै मौसम आ फेर देखियौ कि फिर देखियौ कि जे होते धूप तखन फिर बारी जेतय भर जाइ छै गरमी अय ठम बड गर्मी पड़ै छै सखी
बताउ तऽ एम्हर तो भऽ गेल डे टाइम अब बिहान आठ बजे से भोरे आठ बजे से एक बजे डेढ़ बजे के टाइम भऽ गेल नय तऽ पहिले सात बजे से एगारह बजे के रहल
नय तऽ एते एतय भी रहै छै तऽ एत के जे समय छै कहलहु अहाँ भोरका समय एके छै साढ़े साते बजे तऽ ए सखी कतेक के जे बढ़बे करै छै ढेर भेलै तऽ दस पंन्द्रह मिनट के इम्हर उम्हर रहै छै कोनो फरक नय
हँ आधा घंटा के आओर की
हँ आधो घंटा नय सखी जे भ गाड़ी से जाइ छै इसकुल के गाड़ी सऽ तऽ ओकरा मिलाजुला के ओहि समय कर दै छै
ओ हमर बेटी के तो स्कूल लगे छै छै घरे लगै छै तो टाइम बुझाय छै ह मोर्निंग चाहे डे टाइम बुझाइ छै कि चलू मोर्निंग मे
हँ पैदल जाइ छथिन ने
हऽ हऽ
हऽ
न तऽ इनकर पापा रहै छथिन तऽ ओ अपना बाइक उइक से पहुँचा देलखिन
हू से तऽ बात छै यऽ
की हमरा आर केँ अहाँ बताउ न तनिक ई जे कुम्हरा बरी बनाबै छि यै अहाँ उड़द दाल कऽ ओकर केहन बन बनाबे केँ रेसेपी छै
देखियौ सखी हम तऽ नै बनने छियै कबो लेकिन जे हमर सास उस बनबै छथिन उनखै संग र जे दै छियै
तऽ हम देखले छियै कि राइत में ओ दे दै छथिन उड़द केँ दाल जे रहै छै ओकरा फुले लेल बुझलु आब भोरे में उठ कऽ ओकरा पीस लै छथिन
ठीक छै आ पीस कऽ आ फिर ओकरा में कनिक ई जीरा खड़े जीरा दे दै छथिन आ फिर हिंग हिंग बेसी कऽ कऽ कऽ आ दे दै छथिन आ फिर वही खूब फेटै छथिन खूब जब तक ओ हल्लुक नै हो जाइ छै आ पाइन में दे जय छथिन पाइन रखै छथिन एकटा कटोरी में बाटी में आ तखन उ बाटी में जे टपकावे छथिन ओ उड़ीद केँ जे घो रहै छै ओ टपकाबै छथिन तऽ ओकरा स देखै छथिन कि ओ जे उपलाय जाइ छै
तखन उऽ सभ बुझ जाइ छथिन कि अभी तैयार भेल छै बारे लेल आ जानै छियै भोरे में उठ कऽ रे बौआ कनिक ई टिफिन निकालके डाक न दे बेटा सिंक म
टिफिन निकाल केँ डाल दे तऽ ओकरा फेर की करे छथिन की धूप निक तै से पहिले भोरे भोर जतेक भोर हो सकै किया कऽ देखियौ ओकरा एकदम करगर रौद चाही अहाँ जे हँ ओकरा तऽ पूरा धूप चाही तऽ की की करै छथिन कि ओ सात बजे तक छ साढ़े छ सात बजे तक हँ अ ई की करै छथिन कि पार लै छथिन बस जा कऽ छोट छोट स पार लै छथिन आ उऽ बस वही तऽ विधियो हम जाने छी की और तऽ नै आ जे कुम्हरौरी होइ छै ओकरा हँ
हँ देना ओ
छै
हँ वही पूछै छियै जेना देखू बड़ी तऽ हमहुँ बनाबै छीयै अपन घर मे लेकिन ओ हमरा के कोमहरा दे कर के बनावे न आवे छै आ ओकरा आर मे की मसाला पड़ै छै से
ओ नय तऽ कुम्हरौरीमे तऽ हमसभके सांस कि करै छथिन कि दिन मे अए ओकरा एते मे छील के काइट के पनि मे धर दे छथिन पहिले आ फिर दोसर दिन भोर मे ओकरा खीसै छथिन आ फिर उरीद के जे रहै छै दालि के ई घोल ओकरा भी मिला दै छथिन ओकरा मे कनिक जीर गोलकी आ मिरचाइ ललका मिरचाइ के पीस क धर दै छथिन आ ओहि कनिक के ई जीरा धर दै छथिन घुटा मऽ आ कनिक ओकरा मे अदरक नय दै छियै सखी ओकरा मे कनिक वही हींगे दे दै छी
हँ हिंग से भी खूब नीक स्वादो आबै छै आ पचै भी छै बतराहा कटि जाइ छै कहल जाइ छै ओकर
हँ तऽ ओकरा मे वही रहै छै कि गसि उस कनि होबे करै छै दाल के तऽ छै हे कि कि ओ गैस बनईबे करत अहाँके तऽ ओ जे गसि बनै छै से नय बनत अहाँके बेसीे के आ तब आराम से फिर ओकरा वही छै कि ओकरा ओकरो धूप खूब चाही तऽ अहाँ धूप दिखा दिअ पार क धूप दिखा दिअ आ धूप चार दिन कम से कम ओकरा मे दू तीन टा हँ आ नय दू तीन टा ओकरा मे गोठा के मिरचाई धर देबै उपरस ईका कियाकि जानै छियै ओकरा मे नजर खूब लागै छै नय
हँ ईतऽ हमरा आर के मालुमे नय छलै
नय ओकरा मे खूब नजर लागै छै जे केओ या अहाँके टोक देत कि अहाँ की करै छी यौ कुम्हरौरी पारै छी आब देखबै जे सखि ओ फुलेबे नय करत अहाँके बज्जर जकाँ भए जायत
बताउ हँ सखी एकटा एक बार हमे बनेले छलौ से ए एमनीये बजर भए गेल छलै जेना ओकरा आर के फूले द के गरम पानी मे आ फिर सीटी लगा के सिझाबे पड़ै छलै सिझे छलै बट बड़ पड़ेशानि
छी नय ओकरो एकटा हम अहाँके उपाय बता दै छी जे अहाँके ओहन भेटत कतौ से तऽ की करबै कि ओकरा पहिले भून लियौ
हूँ
आ फिर लोढ़ीसँ कनिक कुच दियौ
हूं
ठीक छै आ जे इम्हर मसाला दयके छै से अहाँ पीस लिअ भूज लियौ लाल जकाँ ठीक छै आ फेर जे ओ बुडी बनैले छी लोढ़ीसँ कूटकऽ ओकरा ओकरा मे खसा दियौ ए एहन सुन्दर अहाँ के झोर बनत कि अंगुरए खा खा जेबै अहाँ
अच्छा ई तरीका छै
हँ ओकरा के गरम पानी मे देबे त तो भूंज न सक होइ छिये अहा फिर हाँ उ त कच्चा कच् कच्चा लागै छै आ अलगे अहाँ के स्वाद लागत नय नीक लागत फेर आ नय तऽ ओहने करबै कि आ नय तऽ आ हो स के ओकरा कूट लियौ हलका हल्का आ मिक्सी मे दऽ कऽ पीस दियऔ कनिक चोकरे जेका नय पूरा पी आ पीस लियो दर दरा पीस कऽ आ तखन मिला दियौ सब्जी मे ए एहन अहाँके बनि जायत कि अहाँके विश्वासे नय हयैत कि अहाँ बनेलहुँ हे स्वाद बढ़त जाइ छै
हँ हमरा लगे धरल छै डब्बा मे एक मु्ठा जैसन ओहो ओहि बढ़िआ ओ खराबे होके फेका जायत ना सो हमे एहि रेसिपी मे अपन बना के देखब
हू हू
जेना बन जायत नीक तऽ ठीक छै ने सध जायत फेका जायत सखी आ मोह लगे छै जेना इतना दाल महंगा भ गय
ए केना नै मोह लग त सखी देखियौ ओन देखियौ दइलो एहने महगा छै सभटा चीज ओहने महँंगा छै ओतेक मेहनत आदमी करैत छै तऽ मोह तऽ लगबे करैत छै आ देखियौ एक दिन के सब्जियो तो भए जाइ छै
तऽ आ दू घंटा तीन घंटा बैठ के बड़ियो पारै मे तऽ टाइम लगैत छै ने सब काज छोड़ के पहिले तीन घंटा दू घंटा एकरा आर मे
तब लग जाइ छै सखी हँ कहे मे त आदमी कहे छै लेकिन एतऽ बहुत दुखे छै माज़ नय कहे छथिन कि हमर न हाथ
पाखुरा हँ
हँ हँ हाथ चड़ि जाइ छै से से हू नय सखी अहाँ नय उल्टा कहै छी चना वला मे अहाँके बेसी मेहनत छै एकरा मे नय अछि ज ये त बेसी के मेहनत ई तो रहे छै कि देखबै ने कि मिक्सी मे पीसे छै आ तऽ ओ हल्लुक एहिना हो जाइ छै कमे फेटे से काज हो जाइ छै जे चना दाल रहे छै ओकरा अहाँके बड फेटे पड़े या
हँ हमरा तऽ लगै छै कि हमरा आर के उरादे मे मेहनत लगै छै चना दाल क तऽ दू चारि बार फेट देत उ
नय सखी नय नय नय ई नय छै हल्का देखियौ ने बड़े बनाबै छी जे हमसब से देखियौ कि एहि जे उरीद के बनाबै छियै से फुला जाइ छै तुरन्तेमे तेलके तेलमे धरियौ आ तुरन्त फुला जाइ छै आ एहि जे कचरी उचरी बनाैयो तऽ केना ई बैसल रहै छै
हँ तऽ ओ आर मे फेटल न रहै छै न ई चलते
हँ तऽ नय तऽ हम ओहे कहलौं की उरीद दाल के ई नय छै कि उ अपने फुला जाइ छै से हम कहलौं
हँ हँ
हुँ तऽ ओहनै करके देखबै न रात मे काटि करके छील छालके रख देबै पाइन मे रख देबै आ भोरका उठक आ घीस लेबै घीसे मे बड्ड मेहनत छै उ बुझलौं काहेकि पानि मे रहै छै ने तऽ फिसले छै हाथसँ आ ओकरा घीस घासक आ तखन मसाला ओकरामे खसा देबै आ कनिक उरीदके दाल के भीगा के बे पीस लेबै आ तखन बेसी के रखबै कुम्हर आ कम के रखबै बेसन हँ तखन नीक लागत जे ज ब बनैबै न तऽ खट्टा खट्टा खूब नीक लागत
हँ आ वही स्वाद तऽ मुँह मे घूल जाइ छै एकदम अभी अहाँ जे कहलो न से हमरा मन मे एकदम उस्वाद घूल गेल अब जाइ छियै जे हमरा आर के धरल छै ने ओकरा जे उम्हरे अ मिक्सी मे चला के आ झोर भात बना के आज खायब हमे मन आ गेल छै अभी भरे के फेर आबि दी बरसातक दिन मे ई सब सब नीक लगै छै खा मे
आ देखियौ स्वाद तऽ नीके लगै छै लेकिन बस वही छै जे सीझन छै तऽ मन दोसर रंग के लागै छै फिर
हँ हँ
हुँ नय जाउ तऽ बना लिय अहूँ हमहुँ देखै छी कि किछु किछु छै काज तऽ निपटा लै छी फीर साँझ के हम अहाँके कॉल करके पूछब ठीक छै ने
से हम बताब अहाँके की केहना केहन बनल छै से
हँ ठीक ठीक बतेबै अहाँ ठीक छै